हेलो
हेलो
की हाल छियै
बढ़िआ
बढ़िआँ कि बहुत बढ़िआँ
नहि एखन बढ़िए छै बहुत बढ़िआँ
क भऽ रहल छै
भोजनके तैयारी
की सब बनि रहल छै भोजन आइ
भोजन बनै छै भाटा अदौरी
भटा अदौरी
हूं
तऽ भट्टा दौरी तऽ पप्पा नहि खेताह
पप्पा लेल अलग घेरा मे अदौरी दऽ कऽ बनबैत छियै घेरा
ह घेरा खायब आय अहाँ सब ने
नहि हम तऽ भाटा खब
भट्टा नहि होइत छै भट्टा होइत छै
भाटा होइ छै
बैगन
हँ बाय
ब्रिंजल
हू
आओर सभ कहियो तहन आइ तऽ अहाँसभ भाटा अदौरी घेरा अदौरी।
ह्म
आओर की दालि और भात।
नहि नहि सिर्फ रोटी
बिहार के भऽ कऽ मिथिलांचल के भऽ कऽ
कचरी
ओ मुनगाक पत्ताक कचरी बना रहल छी, आँय।
हँ
वाह वाह अहाँसभके तऽ आइ बड़ा भोजन भऽ रहल छै।
हँ, की कहै छ? निमंत्रण दऽ रहल छी, आबि जो।
के
निमंत्रण दऽ रहल छी, आबि जाउ।
निमन्त्रण तऽ हम स्वीकार नहि कऽ पायब, किएक तऽ हम छी बहुत दूरमे।
भावना होबाक छै, भावना अछि ने।
आँय, भावना भावना तऽ। भावना केँ छोड़ू ने, भावना तऽ बड्ड अछि।
हँ तऽ तहन भऽ गेलै, तहन तऽ आबि जायत, पहुँच जायत ओहिठाम जहन हम। बैसत, खा लेत।
हँ, सए डेढ़ सए रुपैआ। रुपैआके खाना खुआएब आ हजार रुपैआके हमरा पेट्रोल लागि जायत बुलेटमे।
तऽ ई जरूरी छै? हमरा अहाँकेँ कहै छी बुलेटेसँ अबै लेल, आओर कोनो साधन छै कि नहि छै?
आओर साधनसँ तऽ हम नहि आबि सकै छी।
हँ, तऽ ई कहियौ नहि जे अहाँके अपन मोन नहि अछि।
हँ, आओर सभ कहल जाय तऽ हँ।
ओर सभ ठीक, अहाँ की करै छी?
हम एखन मुंगेर आइ ट्रिपल सी पर प्रोजेक्ट करबा रहल छी।
अच्छा
अहाँ कहियौ, अहाँके यात्रा सुनलहुँ हेँ जे अहाँ जनकपुरके यात्रा करैवला छी।
हँ, मनमे विचार नहि छलहुँ। विचार ने तऽ ओहनो जायब, जनकपुर कनि दर्शन कऽ कऽ जानकी जीकेँ अबितहुँ।
मगर मौसम बड्ड खराब छै। एखन कखनो वर्षा होइ छै, कखनो बिजली।
आब तऽ नहिए भऽ पाबै, आब तऽ अहाँकेँ मॉनसून स्टार्ट भऽ गेलै।
ह
आब तक कतहु नहि जा पेब
तेहि दुआरे विचार कैंसिल करऽ पड़त, की करबै।
बाबाधाम गेलासँ हमरा एक साल भऽ गेल।
हू
सोचने छलहुँ जे फेर एहिबेर जाउ, लेकिन आब अहाँकेँ अर्घा लागि गेलै आ सावन स्टार्ट भऽ गेलै। आब केना जा पयबैये।
आ अश्विनमे चलि जाउ, कोनो बात नहि, दुर्गा पूजामे। पप्पा विचारै छथिन। बुझलियै कि।
हू
पप्पा विचारैत छथिन, दुर्गा पूजामे तऽ सङ्ग अहूँ सङ्ग भऽ जेबै, भऽ जेतै।
नहि, दुर्गा पूजामे तऽ नहि जाय दियौन।
किया
दुर्गा पूजामे एतेक घरे
अरे, कोजगराके बाद जे होइ छै।
ओ
ओ दुर्गा पूजाके पाँच दिनक बाद जे पूर्णिमा होइ छै, ओकर परात जे। मतलब, जेथिन ने ओ, पिछिला बेर तऽ। ओहि दिन गेल छलखिन, मगर आब सोचैत छथिन एक बेर आओर जायब। बाबा हुनका सपना मे कोन दिन दर्शन देलखिन हे?
वाह
तेहि दुआरे विचारै छथिन।
आओर सभ।
आओर सभ ठीक छै।
नया ताजा कहल जाय।
नया ताजा किछु नहि छै एखन।
आय
कतहु घुमै फिरैके प्लानिंग करतौ ने?
कतहु घुमय फिरयके प्लानिंग करितहुँ तऽ हमरा। छुट्टियो रहबाक चाही ने, मैडम।
देखियौ ने, मैनेज करियौ। एना नहि छै, छुट्टी तऽ भाय ककरो नहि छै। अहाँ सभ जॉब करै छी, ड्यूटी। करै छी तऽ छुट्टी नहि छै, हमरा सबके तऽ नहियो छुट्टीमे नहि यै। नहियो काज करैत छी, किछु तैयो छुट्टी।
की कहलियै?
कहलहुँ अहाँसभ जाॅब। करै छी ड्यूटी, करै छी, तखन कहै छी छुट्टी नहि अछि, हमरा सभके कहै छै। औरत की करै छै भरि दिन तऽ घरे छै, तैयो हमरा सभके छुट्टी अछि।
ह्म ई बात तऽ छै।
आब एकटा बात बुझलियै की सरकार हमरा हमरो सभकेँ तीस हजारके सैलरी केल। कहलखिन, अपना अपना पतिसँ लै लेब।
सरकारके बापसँ भेँट करा देब, आनि यऽ। ई जे महिला सभके जे भड़काबै छथिन।
पठा रहल छी, ओ हाउसवाइफके चौबीस घंटा के ड्यूटीके क्षेत्रमे छी। तीस हजारके जे प्रति सैलरी नहि देथिन।
हँ
तिनका ऊपर फाइल, रजिस्टर, एफआइआर।
हँ, वाह वाह! तऽ अहूँ जाउ ने, अहाँ कहिआ जायब?
नहि, हमरा अहाँ देब ने, आयब अगिला महिनासँ। नहि देब तऽ नहि जायब।
हर महीना तऽ दऽ रहल छी।
नहि, ओ कोनो नहि छै, ओ वापसी अहिँ लै छ। एहन कोनो नहि छै, ओ हमरा अपना पर्सनल छै। कहलियै, ओहि नम्बरो देने छै, ओहिपर कि देहपति अहाँकेँ नहि दऽ रहल अछि? तीस हजार क सैलरी
हू
बेहतर, अहाँ हुनका एहि नम्बर पर कॉल कऽ कऽ हुनका के अहूँ देखने हेबै।
केने छलहुँ हँ यै?
दस हजार कैश कखन देने छलहुँ यै?
एक बेर पाँच हजार चारि सए आओर एक बेर अहाँकेँ।
हँ, छियालीस सए तऽ गिनती अहाँके कमजोर भऽ गेल अछि, बादाम खायल करू।
की
चौआलीस सौ रुपैआ एक बेर देलहुँ
हाँ चौवालिस सौ
हँ आ एक बेर पाँच देलहुँ कतेक भेल
हँ तऽ भऽ गेल ने पाँच दस हजार भऽ गेल ने
नहि एहन कोनो नहि छै पाइ पाइके कीमत छै हिसाब किलियर हेबाक चाही हँ छओ सौ रुपआ अगर हमरा अइ महीना अहाँ दऽ देब तहन अहाँ कहि सकै छी दस हजार हम अहाँ के देलहुँ अखन तक धरि नहि
चलू ठीक छै दऽ देब आओर आओर सभ बताउ तऽ
आओर सब ठीक छै रातिमे बारिश उम्हरो भेल छलै
बारिश तऽ रोज होइ छै
बापरे इम्हर जे बिजली राति खन चमकै छलै पूछू नहि जेना लगै छलै आब खसतै कि तब एते मतलब जोर गर्जन बिजलोका
हँ मैथिलीमे बाजै छियै बिजलोका भी
हम उठलहुँ तत जोरसँ डरा गेलहुँ जे लगै छलैये कि बुझियौ आइ घरे पर खसतै
अहिना हर जगह खसैत होइ छै
मगर एहन नहि देखने छलै ऐते दिनमे हम तऽ काल्हि राति मे देखलहुँ आधा घंटा तक बालकनी मे बैसि कऽ
हूंम्म
तकर बाद
आओर सब
आओर सब ठीक ठाक अछि बहुत नीक अछि अहाँ अपन मम्मी सबके प्लनिंग तक नहि छै एथिन ओ तीन तारीखके बाद मतलब तीन अक्टूबर तीन अक्टूबर नहि तीन अगस्त
तीन अगस्त
कियकि आब मिथिलाञ्चल मे मधुश्रावणी पाबनि आबि रहल छै नव नव जिनकर बिवाह भेल छैन ह्म तीन तीन अगस्त त छनि जिनका नव नव बिवाह भेल छनि तिनका लेल स्पेशल मधुश्रावणी पाबनि पुछथिन बुचीे कऽ हेतन पाबनि दीदी कहैत आँय
तब भउजी सब ऐतै आइब रहल छथिन कि भउजी अप
भउजी सब नहि अपन नहियर मे गेल छै
आ लिटिल
हँ लिटिल एथिन
हूंम्म मधुश्रावणी तकर बाद की एतै मैना पञ्चमी
मधुश्र नहि पहिले पञ्चमी होइत छै
पहिने नागपञ्चमी तकर बाद मधुश्रावणी
हँ ओ नाग पञ्चमी नहि अपना सभमे पञ्चमी कहल जाइत छै आ की कहै छै ओहि दिनसँ स्टार्ट होइ छनि पन्द्रह दिन तक फूल तूल लोढ़थिन साँझ के खूब सुन्दर से तैयार भऽ कऽ सोलहो श्रृंगार कऽ कऽ
वाह
फुल लोढ़थिन फेर पन्द्रह चौ चौदहम दिन पाबनि रहथिन मधुश्रावणी ओहि दिन सिन्दूरदान दोसर तेसर बेर होइत छै
हुँ
तकर बाद पाबनि सम्पन्न हेथिन तकर बाद एयथिन कोजागरा लड़का सब मतलब बड़ बाबू
हूँ कोजगरो तऽ कोजगरो तऽ अक्टूबरे सभमे होइ छै ने
हँ अक्टोबर नवेम्बर ओ तथि हिसाबसँ
कोजग्रा के पान और मखान अपन मिथिलाके बहुत प्रसिद्ध यए
हूँ हूँ बहुत किछु अइ मिथिलाञ्चलमे एकेटा पान अइ मखान नहि
की सब छै मिथिलामे कनि फेमस कहू तहन
मान्छ भात
माछ भात और
हुँ पान मखान
पान मखान ओर
आओर की कहै छै हम देख बिसरी छी हँ अदौरी भेल कुम्हरौरी भेल चरौरी भेल मखानक खीर
मखानक खीर भेँटके खीर
भेँट ककरा कहै छै
भेँट होइ छै अहाँके भेँट नहि अहाँसँ बुझैत छियै
बुझे हबै नाम अलग छै त नहि ब कहियौ कनि वर्णन करियौ
आई के फल होछइ सबुरदाना जंका का रहै छै ओ साबुरदाना ने हँ यस यस यस यस यस यस हँ तऽ ओकरे भेँटके कहल जाइ छै
अच्छा अहाँ खेने छियै
हँ य हम किए नहि खेने रहबै हम तऽ खााय पिबैमे तऽ एक्सपर्ट छी
एक्सपर्ट सब छियै अहीं टा ने
मिथिलाके खाना एकदम चहटिकऽ खाउ
अखन मिथिलाञ्चलमे स्पेशल छै चूड़ा दही आम
आ हमरा तऽ एहि बेर नहि आम पएर लागल बढ़िआँ जँकाँ अइ
रहबे नहि केलियै तऽ हम अ हम की करब उू
तीन चारि सालसँ आम नहि खा पाबि रहल छै ठीकसँ
केना कऽ ठीकसँ खाइ छियै कनि कहियौ तऽ
ठीक से एना खाय छै जे बाल्टी मे एक बाल्टी आम लियअ भोरे भोर सीरहीपर बैसू हम आमके चाकू लऽ कऽ काट काट कऽ एकदम खाउ बैस कऽ एक बाल्टी